आर आओर बतैयौ ने अहाँके की करै छियै
हेलो
हेलो
बोलै छी ने
अहाँके की करै छियै
अहकेभी सोल छिय हम
ओ अहाँके तऽ खूब सुते छियै और बतेये ने अहाँ के हाल चाल कैसन छै
सभ नीक छै अहाँके बतैयै ने
हँ हमरो हाल चाल नीक छै अहाँके आओर बतैय अहाँके माता पिता लोग सबलोग ठीक छै ने
हँ सब लोग नीक छै
ओ खूब नीक नीक छै लोग अहाँ के भी खूब नीक छियै का बात है
आओर बतै छै ने अहाँके माता पिता सब लोग नीक छै
हँ ओ लोग नीक छै हम नीक नहि छीयै आ रौए नीक छियै कय नीक छीयै रउआ
हम नीक कहाँ छियै
र अहाँके तऽ कहलियै कि हम नीक छीियै
ओ बता देबे छियै ई सामने वाला के खुशी के
ओ आओर बतैयै न अहाँके खाना मे कोन कोन खाना सबसे नीक लगै छै
खाना मे शाकाहारी खाना काफी नीक लगै छी
ओ शाकाहारी खाना मांस शहारी खाना खाय छी किना अहाँके
हँ खाइ छियै
मंसाहारी मे कोन उं कोन सबसँ नीक लगै छै अहाँके
खस्सी लाग खस्सी के मीट लागै छी
ह ओ आओर बतइयै ने अहाँके ओरीके मौसम कैसन छै
हँ अभी तऽ नीक छियै अहाँके लिए कैसे छियै मौसम अछै
हँ हमरो अ ई मौसम नीक छै नीक छै
चलिय आओर बताै न अहाँके खाना उना बना ली छै
हँ हम खानामे बना लै छै दाल भात सब्जी बना लै छियै फेर रोटी बना लै छियै फेर मुर्गी के बिरियानी बना लै छियै मटन के बिरियानी बनालै छियै और भी मछली बनालै छियै अंडा कढ़ी बना लै छी अंडा अमलेट बना लै छियै बहुत कुछ अहा हम बना लै छी अहाँ के बताउ ने अहाँ के बतौना आंहा के कथि कथि बना लै छी
हमी हम भी बहुत कछ बना लै छी दा चावल रोटी रोटी रोटी नहि बनाबै छियै सब्जी बना लै छियै मीट मछली भी बना लै छियै सब बना लै छै
अहाँके चावल बना लै छी
हँ
चावल तऽ उगाओल जलै तऽ अहाँके बनाबैल कैसे
उहे बनावल जाइ छी चाहे उबावल छी इ एके बात भेलै छिय ने
अहाँके चावल उत्पन्न कैसे करैले अपने से
हम उत्पन कहै छियै इसको बनाबै छियै पानि में चावल डालके भात बना देबे छै चावल
हए तऽ हम सोचै छी कि उत्पन्न कैसे करै छी अहाँके कहाँसे करै छी
आ और बताई हँ ओर सब नीक छै अहाँके बतेी ने अहाँके ओहि के मत मतलब आँधी उंधी आयल रहै का कालू रात के
हँ आ आयल रह छिय बहुत तेज आँधी आ रहै छै इधर
हँ
अहाँ के किहाल छ
हमरो आर काफी तेज आंधी आय रहे छै लेकिन कलू रात के बारिश न भ गेले इहे ठीक भेले और बतै न अहाँके र ई बारिश उरिश न ने भेलै
न
आज सुबह भेलै ह न
हँ
चुप
सुबह थोरा बइश भेल लै छै इधर
सुबह बारिश भेल छियै
हँ
हँ इधर भी ब इधर भी बारा तेज बारिश हँ हमर पढ़ाई लिखाई नीक से चलै छियै अहाँके बतैयो
हँ हमरो सभ नीकसे चलै छै
ओ अहाँके बतैयौ ने अहाँके पढ़ाई मे कोन से सब जे विषय काफी नीक लागै छै
हिन्दी काफी नीक लागै छै
ओ अहाँके ओहिसे कोनसे कक्षामे पढ़ै छी
बारवी कक्षामे पढै छै
हमू बारहवी कक्षा मे पढ़ै छि
चलियै ओर बताइए ने अहाँके कोन सा विषय लियै छी
हम लेै छियै जीवविज्ञान लेबै छियै रसायन शास्त्र लेबै छियै फेर भौतिक शास्त्र लेबै छियै फेर लेबै छियै हिन्दी इंग्लिश आ एक्स्ट्रामे गणित
चलियै
आहाँके हँ बोलियै ना
पेड़ पौधा लगाई छी आहाँ के बारिश भेले छै
हँ पेड़ पौधा तऽ हम काफी लगाबै छी पेड़ पौधा मे बहुत लगाबो के चाही पेड़ पौधा ना धुपसे बात